बस छै
जी सब नीक छै नमस्कार
ओर बताय छी हमर हाल चाल सब निक छै ओर बताए छै घर प सब लोग न छै माय बाबूी भाय ब चाचा चाची दादा दादी सात कतिस लोग लै छै।
जी घर पर सब लोक नीक छथि माय, बाबू, दादा, दादी सभ लोक।
खाना पीना हो गेल छय
जी हमर खाना पीना भए गेल छै अपने के खाना पीना भय गेल छै
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेल छय खाना पीना मे खरीद छी रोटी खरीदी छी ओर बोरी आ आलूक सब्जी। खेले छी और आम खोएले छी खाना पीना खुएले के बाद टर मार्केट में ठा पे छ त घरे एऐले छी न लागेूप त लागे छै। घुमैछै ल छै बात कर लै छै ओर बताउ, खाना-पीना भऽ गेल?
जी हमहूँ खाना पीना खा लेले छी हमहहुँ की करले छीय कि। आ खाना पीना खा लेलहुँ? ओकरा बाद गेले छी तनी एगो ठण्डा पी ले छी आजू दस रुपए बला फेनो आ जाइ छी
म घर से बगल अगल में किराना दोकान पर भऽ रहल छै
जी ए बगले में छै दू मिनट के छै हँ ओर बताउ ने अपनेके हाल समाचार सब नीक छै गरम थोड़े देवय छै
ह तऽ और बताय छै काल रात घरे अपन गांव बारिश भे लयछै
जी बारिश भय छै
कइसन भऽ रहल छै? हल्का-फुल्का भेल छै, जोर नइ छै।
नइ हल्का-फुल्का भेल छै। जँ जोर-जोरसँ रहत, तँ हम बाहर नहि निकलैत छी। अ।
त तऽ हमर एइजा बारिश भऽ छय रात के भी भय जा छै दस एगारह बजे ओकर बाद चार बजे उठ के देखै छै चाइर बजे बारिश होइ छै ब जोर जोर से बारिश होइ छै दिनवा मे छूट होइ छै दिनवा में त
त
हल्का फुलका मौसम रहै छै खाली हवा बहे छै आ धूप न रहै छै एकदम छाय छय लगै छै जे बारिश होयत। तीन दिनसँ बारिश भऽ रहल छै, आ एखनो होइते लगै छै। बारिशे नइ आबै छै तऽ अभी रात के लगै छै फिर लागे रहै छै राति फिर बर्से होइ छै
होइ छै होइ छै कब कब
कहै छै, बारिश होइ छै तऽ पानिओ भरै छै कि नहि? एक सब नाली उ में ठीक रहै छै
न, पानि भरि नहि जाइ छै। एहि लेल तँ बोलै छै जे नय निकलै छै।
ह मने रूट की कची क रहै छै पकी कर रहै छै कि। अ पका रहेछ छै।
ह अ पाका के छै जैसे ओने गलिया सब में रोडक छै एना छै बस नाली न छ
ओ तऽ काफी दिक्कत रहै छै पानि आर भर जाइ छै नारी न रहै छै त
जी।
कहै छै घर से कितना दूर सब पेड़ो रहै छै जे आ खेतो रहै छय
ओर तरका दूर-दूर छै, हम घर पर छी से सबस लगेज परै छै भैया दू मिनट में आब पहुँच जाइ छी, बस रोडसँ बाहर बस।
ओ त घरके सब घर उर रहै छै सब घर रहै छै
जी रहै छै ए तऽ हमर घर बाजारे तर छै
ओ अचऽ तइ छै कची कची। पेड़ रहै छै, धानो रोपाय छै, आ गाँममें खेतो छै।
हँ, हम नहि रोपैत छियै। खेत दऽ देल जाइत छै, ओ रोपि लै छै। आदमीसब रोपि लेवै छै।
घर लऽ अमरूद के पेड़ रहे छै पपीता के
पपीताक तँ नय छै, लेकिन अमरूदक खूब छै।
तऽ अमरूद फरै छ कि नय
अमरूद फरै छै, आ बड्ड फरैत छै।
बर उत रहै छै भाड़े
न, एगो बड़को छै। ओहिमे दुनु फरै छै। मीडियम साइजक छै। नै जादा बर पड़ै छै ने जादा छोट
तऽ अमरुद रउआ खाइ छै कि नै पसन्द छै अमरूद
नय खाइ छी
ओ तऽ कामलो कालो जामुन मिल जाइ छै कालो जामुन कालो नाम हमर सा खाइ छै न काफी मीट रहै छै काल जाम हर एक ह घड़ त कहै छै
काला जामुन तऽ ए एहनहु छै
हँ, ओ सभ काफी मीठ रहै छै। का जामुन ज रहै छै ओ तऽ हमेशा मिलै छय लेकिन ओ सब महग मिलै छै काला जामुन तऽ ठीके मिलै छय त कहै छै। कहै छै से गर्मी में ई सब न मिलै छै अमरूद संतरा न मिलै छै खेती न होइ छै का ई सब के
मिलै छय ने
कतहु तँ बड्ड महग मिलै छै। पल रहै छै एक एक ठेला पे हम न, ठेलापर सन्तरा बेचै छै। सौ रुपैआमे दू-दू किलो अंगूर बेचै छै। से ठेला ठेला अब नहिके बेचाइ छै
ख। लोग कम खरीदत होइ छय ओहि कारण लोग खरीदे छै तऽ क नइ मिलै छै लोक खरीदै छै तऽ हन्ड्रेड परसेंट मिलबे करै छै।
महंगा मिलै छै काफी मिलै छै महंगा मिलै छै दू सए रुपैआमे नहि मिलै छै, सए डेढ़ सएमे मिलै छै। पहिले मिलैत छै अनार सए मे डेढ़ डेढ़ किलो आ सतरा पचास में दू दू किलो सए मे तीन तीन किलो मिलै छै आ बहुत
हँ तऽ म एतऽ सब तब मांगय ह लए मिलै छै कि हो जाइ छै कबो कबो
लगै छै सब बारिश न भ छै ने ओहिस महग रहै छै
आबक पता हमरा तऽ नहि छै
कल कबे शोध शोद्ध ले छै
एह कलू लेट से सुतै छी पाँच बजे
काल तो परसो न रोआ पाँच दिस होइ छइ
न कालुओ सुते छी लेटे से
न तऽर कॉल न कर लै छय आ तऽ कई हम तऽ मोबाइल मे खाना ख मैसेज करले छी खाना उर पीना खले छी तोरा मोबाइल चाय रह मोबाइलर बतिया छै बतिया महसूस करै छै खाना खा जाइ छय तऽ ओ खाना पीना खोएले छै मोबाइलऽ मोबाइल देख चार्ज नै मोबाइल चार्ज में लगा दै छिय बाद आराम कर आराम करे के चक्कर में नीदे लाग जाय छै तऽ सुतबे रहै छै
ओकरा बाद अहाँ मैसेज नहि करै छी नओ छ्तीसके बाद
ह वैसे क देखै छी मैसेज आय छै बस ई मैसेज लिखे छै देखना त समझे नहि आय छैन उठे छै त
हम बोलै छी हँ
ओ और बताे छै रु कहाँ रहे छै छत रहे छै कि घर रूम में रहे छै
लभी तऽ छाते पे छी ह जी तनी मनि नीक भय छय
ओर आम उम मिलै छै किना अभी गाछ के
आम मिलै छै
आम खोले छी हम तऽ रोजे आम खोएले छी हम तब र खाना पीना में आम ही चाही दिनमे आम चाही छै ओ रातमे रोटी क छैइ छै काकि आम काफी नीक लगै छै आम हमेशा थोड़े मिलैत छै कम से कम मह साल भर में दू महीना बस आम मिलै अतऽ जार दूख खतम हो जार त महिना भो रहै छै कदू खतम हम मालदह ही रहे छी तऽ मालदह गाछ के मिलै छै जब गाछो के नाम मिल पहाड़ी डालमा मिलै छै खाय छै लागै छै कि हम खाय छै ई टिकोरा खाय छै ओ बाद एगो चौरिया मिलै छै चौरिया सीपिया मीठ म जाइ छै एकरा बाद त म पन्द्रह दिन ओर मिलै छै आम कोनो आम सीजने खतम हो जाइ छैैसे तनी आम खाइ छै त आम खाइ छय
ह खा अभी न खाइ छियै हम
ओ आमे कोन कोन पसन्द छी कोन आ पसन्द छी
जादा पसन्द छै लेकिन ओ अब न मिलै छै नहि
आम रुना खाइ छै जादा नहि मिलै छै तऽ
नहि
कहै छै मोटरसाइकिल सीख रहै छै चलाबै स सीख जाइ छै
नै तऽ हमरा न आबै छै अहाँ के आबै छै चल आबै
तर फापा मर फ चलाइ छै
हँ तऽ पिताजी तऽ चलेबे करै छै
पकारा सिखै छै मोटरसाइकिल ज मन न रहै छै
न मन न रहै छै चलबके
हमर तऽ हमर तऽ मन रहै छी सब कहै छी मोटरसइकिल कहै छै स सतार छै सचै छै जाइके गाँधी मैदान मोटरसकेेल सिखैइ छै कफी मन रह छै च ल आग सिखै छै तऽ न अभी तऽ नहि जाइ छैू ती बात कहै छै सिखाय छैू ती बात सुबह ह जा जाइ एगो दोस्त रहे छै कहै छै हमरा सिखा छै एगो चला छै मोटरसाइकिल तऽ कहै छै कि ब तोराे चलै छय गाँधी मैदान वह स खाइ छै काकि गाँंधी मैदन बहुत फील्ड रहै छै ने तऽ वहाँ कुछ कोनो डर न रहै छै बहुत फील्ड रहे छै ओरा बढ़िया से हम सीख जाइ छी
हं
तऽ ओ तऽ गद्दी
हँ होइ छै
ओ गाँंधी नै देख रहले छै
जी देखले छी
रहे छै परसो गाँधी में बहुत भीड़ रहै छै बहुत लड़का रहै छै रोज मने क्रिकेट से क्रिकेट खेल छै कोनो जॉगिंग करै छै मने बहुत भीड़ रहै छै ई गर्मी में गर्मी द भी बहुत भीड़ रहैत छै
सब लोकोग सवेरे टहले छै कोनो जॉग हँ सब अपन अपन काम करै छै सवेरे
ओ ठीक रहै छै हम बादप बात करै छी कहै छी
जी राखू ओना